नमस्कार। आइ हम उत्तर भारतक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सभक बारेमे विस्तार
आइ हम उत्तर भारतक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सभक बारेमे विस्तारक चर्चा करत चाहैत छी। कारण ई क्षेत्र प्राकृतिक सौन्दर्य ऐतिहासिक धरोहर आ धार्मिक महत्त्वक लेलन सम्पूर्ण विश्वमे प्रसिद्ध अछि।
नमस्कार ई बहुत रोचक विषय अछि। कारण उत्तर भारत एहन अनेक स्थान अछि। जतेक प्रत्येक वर्ष लाखो देशी आओर विदेशी पर्यटक घुमैके लेल। आबैत अछि। आ ओहि संस्थाक सुन्दरता देखिक प्रभावित जायत अछि।
मित्र आपसे एक नम्र निवेदन करत अछि। थोड़ा जोरसँ बलत अछि आवाज बहुत धीरे अछि। सर्वप्रथम यदि उत्तर भारतक पर्यटक चर्चा कयल जायत तऽ दक्षि दिल्लीक नाम अवश्य आय आयत। कारण ई भारतक राजधानी हो अयबाक संग संग ऐतिहासिक स्मारक सभक महत्वपूर्ण केन्द्र सेहो अछि।
हँ। दिल्ली मे लाल किला कुतम मीनार इंडिया गेट आ हुमायू मुकबारा जेकाँ अनेक स्थल स्थित अछि।
लाल किला मुगल सप-सम्राट शाहजहाँ द्वारा बनाओल गेल छल। आ ई भारतक स्वतंत्रा संघर्षक महत्वपूर्ण प्रतीक मानल जाइल अछि।
कुतुब मिनार दिसक सबससबसे ऊँचा स्थित निर्मित मिनर म जाइत अछि इकर वस्तु आकर्षक अछि।
दिल्लीक बाद यदि आगरा नगरक चर्चा
करी तऽ ई उत्तर भारतक सबसँ लोकप्रिय पर्यटनक स्थल सभमे एक मानल जाइत अछि।
आग्रामी स्थित ताजमहलक फिलिमक प्रती मानल जाइत अछि। आ विश्वक साथ आचार सबमे सेहो शामिल अछि।
मुगल सम्राट शाहजहाँ अपन पत्नी मुमताज महल स्मृति ताजमहल निर्माण कराबैन छलाह। ताजमहलक संग- संग आगरा किला आ फतेहपुर सिकृ सेहो। पर्यटलक लेल विशेष आकर्षणक केंन्द्र अछि।
उत्तर प्रदेश वाराणसी भारत तक सबसँ प्राचीन जीवक नगरसभा एक माइनल जाइत अछि।
काशी विश्वनाथ मन्दिरमे प्रत्येक वर्ष लाखो श्रद्धालु दर्शन लेल पहुँचैते छथि।
गंगा आरती दृश्य वाराणसीके सभसँ सुन्दर आ यादगार अनुभव मानल जाइत अछि।
उत्तर प्रदेशमे स्थित अयोध्या सेहो धार्मिक पर्यटनक प्रमुख केन्द्र बनि गेल अछि।
अयोध्याके भगवान राम रामक जन्मभूमि मानल जाइत अछि। आ ई भारतीय संस्कृतिक आथा महत्वपूर्ण प्रतिक अछि।
आब यादि उत्तराखण्ड चर्चा करी तो। ई राज्य प्राकृतिक सौन्दर्य्यक भण्डारा मानल जाइत अछि।
उत्तराखण्डमे स्थित नैनीताल अपन सुन्दर झील आउ पहाड़ी दृश्य लेल प्रसिद्ध अछि।
नैनी झीलमे नौका बिहार करबाक अनुभव पर्यटक सभके बहुत आनन्द प्राप्त करैत अछि।
उत्तराखण्डमे स्थित मसूरीके पहाड़ रानी कहल जाइत अछि।
मसूरीस हिमाालयके मनोग्रम द दृश्य देखबाक अवसर भटैत अछि। गर्मी छुट्टी मे हजारो पर्यटक मसूरी घूमल लेत अबेत छथि।
उत्तराखण्डमे स्थित केदारनाथ भारत प्रमुख तीर्थ स्थल सभमे सा एक अच्छे।
केदारनाथ मन्दिर भगवान शिवके समर्पत अछि। आ चारधाम यात्राके महत्वपूर्ण भाग मानल जाइत अछि।
बद्रीनाथ धाम सेहो धार्मिक दृष्टि महत्व पूर्ण मानल जाइत छै।
अलकनंन्दा नदी तट पर स्थित बद्रीनाथ मन्दिरक दृश्य अत्यन्त मनमोहक होइत अछि।
उत्तर भारतक पर्यटन मे हिमाचल पर देशक योगदान सेहो अत्यंन्त महत्वपूर्ण अछि।
हिमाचल प्रदेशक राजधानी शिमला। ब्रिटिश कालस एक उप लोकप्रिय पर्वतीय पर्यटन स्थल रहल आछि। शिमला मॉल रोड आ रिज मैदान पर्यटक सभक बीच विशेष रूप लोकप्रिय अछि।
शीतल कालमे शिमलामे होयमवला हिमपात पर्यटके विशेष रूपे आकर्षित करैत अछि।
हिमचलक मनाली सिंघसीक पर्यटन लेल विश्व प्रसिद्ध अछि।
पैराग्लाइडिंग, ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग आ स्काईंग जेंका गतिविधि कयल जाइत अछि।
रोहतांग दर्रा मनालीक सबसे आकर्षक स्थल सभमे एक अछि।
बरफसँ ढाकल पर्वत आ हरियर घाटी मानीले के एते सुन्दर बनबैत अछी।
धर्मशाला आओ मेकालो डंज सेहो हिमाचलक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल अछि।
मेहुदुलगंज तिब्बती संस्कृति आ बौध मठसभक लेल प्रसिद्ध अछि।
आब जम्मू कश्मीरक चर्चा करब जे पृथ्वीपर स्वर्गक नामस प्रसिद्ध अछि श्रीनगर जम्मू कश्मीरक सबसे प्रसिद्ध पर्यटन न नामक नगर मानल जाइत अछि।
डल झीलामे शिकारा यात्रा करनाइ प्रत्येक पर्यटक के अविस्मरणीय अनुभव होइत अछि।
मुगल गार्डेनसभक सुन्दरता सेहो पर्यटककेँ अत्यन्त प्रभावित करैत अछि।
मर्ग शीतकालीन खेलकूद लेल विश्व प्रसिद्ध मानल जाइत अछि।
गुलमार्गमे इसक स्कीइंग करबाक लेल विदेश सेहो पर्यटक अबैत अछि पहलगाम ओ सोनमार्ग सेहो प्राकृतिक सौन्दर्य उत्कृष्ट उदाहरण अछि।
हिमालय पर्वत श्रृंखला एहि क्षेत्रक सुन्दरतामे चारि चाँद लगा दैत अछि।
जम्मूमे स्थित वैष्णो देेवी मन्दिर भारतक प्रमुख धार्मिक स्थान सभमे सँ एक अछि, प्रत्येक वर्ष करोड़ो श्रद्धालु माता वैष्णो देवीक दर्शन लेल यात्रा करैत छथी।
अब पञचबाग चर्चा करीत ई राज्य इतिहास, संस्कृति आ घर्म महत्व लेल प्रसिद्ध अछि।
आब पंजाबक चर्चा करी तऽ ई राज्य इतिहास, संस्कृति आ धार्मिक महत्व लेल प्रसिद्ध अछि, अमृतसरमे स्मित स्थित स्वर्ण मन्दिर सिख धार्मिक सभसँ पवित्र तीर्थ स्थल मानल जाइत अछि।
स्वर्ण मन्दिर सर्ण मन्दिर संरचना अत्यंत आकर्षक दृश्य प्रस्तुत करैत अछि।
जलियाबाला बाग, भारतक स्वतन्त्रातक सङ्घर्षसँ महत्वपूर्ण स्मारक मानल जाइत अछि। मित्र
ह
पंजाबक लोक, संस्कृति, भांगड़ा, आ स्वादिष्ट भोजन सेहो पर्यट तके, आकर्षित करैत अछि।
सरसोंक साग, आ मक्का रोटी, पंजाब प्रसिद्ध व्यञ्जन मानल जाइत अछि।
राजस्थान सेहो, उत्तर भारतक पर्यटनक महत्वपूर्ण हिस्सा मानल जाइत अछि।
जयपुर के गुलाबी नगर कहल। जायत अछि, आ ई ऐतिहासिक किलासभक लेल प्रसिद्ध अछि।
आमिर किला, हवा महल, आ सिटी प्लेस जयपुरक प्रमुख आकर्षक अछि।
उदयपुर झिलक नगरक रूपमे प्रसिद्ध अछि।
उदयपुर झिलक नामक सबसँ प्रसिद्ध रूपमे अछि। पिछौला, झील, आ सिटी पैलेस, उदयपुरक सुन्दरता बढ़ाबैत अछि।
जिस नम्बरे स्वर्ण नगरी कहलक जाइत अछि।
हार मरू स्थलक बीच स्थित जैसलमेर। किला पर्यटक मध्यकालीन इतिहासक अनुभव करबैत अछि।
ऊँट, सफारी, जैसलमेरक प्रमुख आकर्षण मानल जाइत अछि।
अजमेर शरीफ, दरगाह, धार्मिक सद्भावक प्रतीक मानल जाइत अछि।
देशर विभिन्न भाग सं श्रद्धालु अजमेर शरीफमे, दर्शन लेल अबैत छथि।
उत्तर भारतक पर्यटन केवल ऐतिहासिक नहि, बल्कि सांस्कृतिक विस्कृति सेहो अत्यन्त समृद्ध अछि।
प्रत्येक राज्य्यक भाषा, पहनावा, भोजन आ लोक परम्परा अपन अलग पहचान रखैत अछि।
उत्तर भारतक परब त्यौहार सेहो, पर्यटक लेल विशेष आकर्षक विषय बनल रहैत अछि।
दीपावली, होली, बैसाखी, आ कुम्भ मेला विश्व प्रसिद्ध आयोजन मानल जाइत अछि।
प्रयाग राज्यमें, आयोजित कुम्भ मेला, विश्वक सबसँ पैघ धार्मिक आयोजन मानल जाइत अछि।
एहि अवसर पर करोड़ो श्रद्धालु पवित्र स्नान करबाक लेल पहुँचैत छथि।
उत्तर भारतक भोजन संस्कृतिक सेहो बहुत विविधतापूर्न अछि।
दिल्लीक चाट, आगरक पेटा, कश्मीरक बजवान आ पंजाबक भोजन अत्यन्त लोकप्रिय अछि।
पर्यटन उद्योग, स्थानीय लोकक रोजगार आ आर्थिक विकासमे महत्वपूर्ण योगदान देत अछि।